हँ जी चुक कॉल कंप्लीट भ गेल छले
हूँ हू
हँ हँ ओह कहै छै ह एत सब कहै छै नेचुरल पानी होइ छै बारिश के पानी रहै छै भगवान के प्रकृति के तय हल्का पानी होइ छै हर जगह के नदी नाला के नदी के ओकर पानी रहे ताहि दुआरे बारी रहै छै एना सब कहै छै तै मुम्बई के लोक पानी सूट नहि करै छै अनदर जगह जाइ छै
हुँ एखन त बाईरहो आयल हैत
अरे बाढ़ छलै ओ सब ओत नाला सुपारा वाला के बड दिक्कत भेल हमरा सब दि दिस नै छै हमर सबके दिस ने पता नहि चलत बारिश भेल
हुँ
एकदम साफ सुथरा जगह छै
अच्छा
हँ एकदम आउ न त कै घूम जाउ ने एक बेर ह हँ तहि दुआरे हँ
काज पूरा भ जायते आब
हँ जरूर आब
ठीक छै।
हँ
ओर बनारस नहि जाइ छियै?
बनारस जेबै ह एसमयमे। नहि गेल छलियै, ओहिके बाद एखन बरखी भी हेतनि हुनकर। तऽ ओहि सभसँ पहिने दिवालीक छुट्टीमे। जँ आब बरखी दिसम्बर पच्चीस दिसम्बर। घर भेल छल आब, देखि जखन भी नवम्बर उम्बरमे, हेयर नवम्बर यऽ। हमरी मिलतै आब आउ ने एक बेर घूम जाउ ने बनारस, ओहि समय तऽ नीकसँ घुमलहुँ फिरलहुँ ने। ए बेर एक बेर। हँ, एहि बेर तऽ अच्छा सँ घूम फिर लेबै, ओहि बेर तऽ भीड़ भड़क्कामे। छलेलहुँ तऽ दुआरि ओते पसल नहि भेल, एहि बेर नीकसँ। फेर लत
हू हू
बहुत एहन प्राचीन मन्दिर सभ अछि, जे देखबै ने। तऽ अहाँके मतलब एना रहत की? अरे बाप रे, एतेक इमेजिन आ एतेक मतलब ओकर। हूँ, मतलब तुरन्त कहाँके चमत्कार सभ। पता चलल, ओतऽ एगो एहनहुँ कूप अछि, जकर लोक पानि पिबै छै।
हूँ
मतलब, मिलै तऽ बहुत मुश्किलसँ छै, जल्दी नहि मिलै छै ओकर पानि। पिबै छै ने लोक तऽ, जेना ककरो। बहुत मतलब छोटा मोटा, जेना रोग भऽ जाइ छै, बुखार लागि जाइ छै। चन्ने चन्ने सर्दी भऽ जाइए, जेना। नहि होइ छै, कुष्ठ रोग भऽ जाइ छै ककरोहुँ। ओ पानि पीलासँ कोनो दवाइ करबाक जरूरत नहि पड़ै छै। ठीक भऽ जाइ छै। ओ इंसान हँ, हरी कुआँ छै ई अहाँके हमरा बनारसमे ओतऽ भेटत। आ कतेक विश्वेश्वरगंजमे ई कूप अछि। जगहके नाम छै विश्वेश्वरगंज, ओतय ई कूप छै। ओहि कूपक मतलब बुझू कि अजगर या साँप सलप। टल छै कुआ हँ, एते छै, ओहिमे साँप छै, अजगर छै उधर। आसपास कुआँके रक्षा करैत छथि। अहाँकेँ स्वयं देखत आओर ओतयके जे निवासी अछि सेहे टा पान ने। निकालि सकै छै जेकरा ओ साँप अजगर देखैत रहै छै दिन भर।
हँ
हँ अहाँ मतलब जेना ई लोक नहि निकालि सकै छै पानि अपने सँ, किएक तँ साँप देखिकऽ डर लागि जाइत छै। लोककेँ देख, मतलब एतय।
कदैत हेतै
हँ, वही सभ ओर हर समय नहि मौजूद अहाँ। जाउ, ओहि समयमे नहि रहत मौजूद, दू घंटा चारि घंटा वेट कऽ लिअ, केओ नहि अयत। तेना होइ छै, नसीबवाला सभकेँ भेटै छै, सभकेँ नहि भेटै छै, आओर एगो भी। विश्वनाथ मन्दिरमे एहनो कूप छै, जतऽ विश विश्वनाथ बाबाके पानि ओतऽसँ भरल जाइ छै, विश्वनाथ बाबा नहाइ छै ओहो। कुआँक रहस्य। ओहि कूपक पानिसँ जे नहा लैत छै, ओकर शारीरिक दर्द पीड़ा दूर भऽ जाइत छै। कष्ट दूर भऽ जाइ छै, जेना दर्द रहै छै, चलि नहि पाबै छै, ओ सभक। से नहि होइ छै। पुजारी सभ झूठ बाजि कऽ लऽ लेत पानि, मुदा ओ कूपक पानि नहि रहत। ओहि जगहके पानि नहि रहत। ओ जे, मतलब, जकर पहचान नीक रहल पुजारी सभसँ। सेहत मौजूद कऽ सकैत छी।
जनकपुर छै, ने जनकपुरमे सेहो एहन चीज छै।
जनकपुरमे छै हँ, हम बचपनमे गेल छियै, जीजू।
ओतऽ एक सय आठ तरहक एकटा बनल छै, ओ झरना जकाँ। एक लाइनसँ छै, एक सय आठ गो।
एक सय आठ हो
हँ, ओहिमे नहाइ छै लोक ने, नहाइ तऽ एक लाइनेसँ छै। छोट छोट झटना बनल छै।
अच्छा अहाँ गेल छियै?
नहि देखने छियै वीडियोमे नहि।
अच्छा हमहुँ नहि हम तऽ बच नेमे गेल छी हम, एखन मतलब बड़ा होश हवासमे नहि गेल छी, ओ छोट छल। तखने हमर दादीक गाम छै, ओतऽ नैहर।
अच्छा कतऽ
जटह जटही गाँव छै, आ ओ जनकपुरसँ जुड़ल छै। तऽ उनक हँ हुनकर नैहर छै, तऽ ओ नैहर गेली ने, तऽ ओतयसँ एकदम नजदीक छै। हुनकर नैहर छै, तऽ ओ नैहर गेली ने, तऽ ओतयसँ एकदम नजदीक छै। काठमांडूमे पशुपतिनाथ बाबा। छथिन ने, उधरहि सँ। सभ बचपनमे बड़ दर्शन पूजा केने छी, पर याद नहि अछि केहन मन्दिर छथिन। केहन माता छलखिन से सब याद नहि छै पर ई पता छै हम गेल छी
नही
हँ, बैद्यनाथ धाम सेहो बचपनेमे गेल छी। पर उ याद अछि हँ उ याद अछि कि हम बाबा छूने छी, जल चढ़ेने छी बाबा। एहन छथिन जे सब याद अछि, बढ़िआँ से मन्दिर मे। एना होइ छै ने, माता रानीक सँ बाबा धरि खागा बन्हाइ? जीजू हँ सेहो सभ पता अछि के हमर पापा बन्हने छलखिन, सबटा याद अछि। दै छै, पर ओ ओतऽ के नै
सावन आबि रहल छै ओहिमे तऽ बाप रे बड़ा मुश्किल छै ओहिमे दर्शन भेनाइ एखन तऽ मानि लिअऽ, दर्शन भऽ जाएत
हँ पर सुनै छी हमेशा रहै छै चीजू आब जेना काशीे विश्वनाथ हाँ आय कखनो खाली नहि भेटत बाबा के नगरी मे बाबा कऽ दर्शन करै ल। भीड़े रहबै छै। तैय दु
आ दुल्हा के काज चलि रहल हइ
हँ, चलि रहल छै ने। ओ अपन कम्पनीमे जुड़ि गेलखिन, एसी वाला मे। हू हां हां लाइन चेंज तैय दुआरे हूँ, लाइन चेंज कऽ देने छलखिन तऽ पऽ। गेलखिन नहि, तखन लऽ अपने लाइनमे रहिते एगो होइ छै ने।
सही बात छै, देखियौ एकटा चीजमे अहाँके एक्सपीरियंस छै, ओहिमे करैत।
मास्टर हँ मास्टर रहै छै आदमी, ओहिमे कोइ ककरो चरा नैय। पाबै छै। कोइ
आ मानि लिअ लाइन चेंज करबै तऽ फेर जीरोसँ शुरू
जीरो से शुर कर त वह केलखिन ने लाइन चेज केलखिन त जीरो से शुरू होइ छलै ने ओहि मे किछु नहि पर ट्रांसपोर्ट लाइन मे ट्रांसपोर्ट लाइनमे आहा बूझै छियै जे पुरान रहत तकरे इनकम भऽ सकैत छै चीजू जे नया रहत ओकरा केना कर रखे छै ओ सब पुरान आदमी सब से तऽ बुझले अछि नीकसँ ओतबे पैसा देत जे ओकर काज करत ओतबे एक्स्ट्रा ऊपर के इनकम ओ सब अपने राखे छै पता नहि चलऽ दैय छैय
सास ससुर स
सब ठीक हँ सभ केओ ठीक छथिन अहाँके माँ पपा ठीक हँ सङ्गे छथिन सभ सङ्गे
अच्छा नहि हमर माँ पप्पासभ तऽ गाँव गेलथि ओ
माँ ठीक छथि स्वस्थ छथि माँ बीमार छलैथ मां
बीमारे छै ओ ओकरा घुटना कऽ लऽ कऽ
हँ त एक
घुटना के एप होइ छै ग गद्दी मतलब ओ रिसर्च सेंटर मे लऽ जा कऽ ओकर एक्सरसाइज करेब जी जी आ ओ गद्दी बनि जाइ छै
उएह नहि करय चाहै छैय शरीर भारी छैय
हू एक्सरसइज कैरथै हँ उ सब कराबै छै ने एक्सरसाइज त एहिसँ की होइ छैय ठीक भऽ जेते
हू हू से सब नहि करतै न ओ चाहै छै जे हमरा जादूके दबाइ भेट जाय जादूसँ ठीक भऽ जाय
नहि अब ई आब ओ खान पान नहि रहै छैय न कि लोक पहिलुक्का लोक नब्बे अस्सी बरस तक छै हमर दादी के देखने छियै ने झीझू
हू हू
कते फुर्ति छै ह कोनो तरह नहि छै केना देखै छै न फुरफुर फुरफुर कुदै छलै फुरफुर तै दुवारे ओ चलै छै अखनो तक अपन काज ताज करै छै सत्तर बरसके छै
ह्म सत्तर बहत्तर पचहत्तर भऽ गेलै ते अब अ ओकर दादी क हमर अखनो अपन साड़ी कपड़ा अ धोयै छै कि कुदे चले छथिन आ देखियौ हमर पप्पा साठो नहि पुरल छले हमर पप्पा प पहिले चैइल गेलखिन हमर दादी पचहत्तर बरस के छथिन अखनो कूदै छथिन सुनाई दै छै दिखाई दै छै चलै छथिन कपड़ा धोयै छथिन अपने स अपन सबटा करै छथिन आ जेना पहिलुक
कते उमर छै बुझल अइ
हँ कते छै हँ हुनको वीडियो देखने छलियै
अनठानबे
बताउ आ तखनो सबके चीन्है छथिन सबके जानै छथिन
हमर जे मने दादीके जे पहिल संतान छै ओ हमर दीदी कहै छै पीसी जे होय छैय
हँ हँ पीसी
ओ छियै बिरासी वर्षके
तब बताउ
बुझलियै
होइ के छै पहिलुका लोक पहिलुका लोक के खान पान नीक छलै जीजू तैं एते एते बरस लोक जियै छलै। आब खान पान ओहन मजबूत थोड़े छै। कि लोग एते एते बरस से जीतै। हम सभ तऽ कते नया सेंचुरी के लोक तऽ ओते बड़स देखै छी जीवे नहि करै छै। किएकि ओहन खानेपीने नहि छै आ जे छै अखन गावे मे मिथिला मे जाउ तऽ केहनो खाना खा लिअ जीजू। मन हरियर रहत ने स्वस्थ रहत आ पैचो जायत हँ, सेहो गप से कहै छै किछो खा लिअ, आ ओतऽ तऽ बहुत रंगके चीज छै। तिमन तरकारी अहाँ खा लिअ पैच जायत आरामसँ आ जे एतऽ शहर मे गैस बनायत। उ सब्जी सभ शहर में गैस बनायत ओतऽ खाय लिय दसो रंग के सब्जी। गैस वाला तऽ लागत पैच जात एकदम स्वस्थ मन हँ टनटना तऽ भूखो लागै छै, चाइर बेर
तऽ ओ तऽ ओरिजिनल चीज रहै छै। एम्हर अहाँके मिलैल रहत की? कहाँ सब देने रही?
हँ सही कहै छियै नीचे में डॉल में, नीचे के कॉल में।
मौसम केहन अइ एखन?
मौसन अखन अखन बारिश होईए। अखन तक तऽ नहि छलै बरिष ह अखने चालू गेल जस्ट
ठंडापन छै?
नहि, बाप रे! बड़ गर्मी छै, बिना एसी के रहले नहि होल छै, ततेक गर्मी लागै। छै। हँ, बहुत पसीना झर थर पसीना गिरल।
आ बौआ कते सालके भऽ गेल?
बड़का बौआ हमर दस साल दस साल के छोटकाअखन डेढ़े साल के छै बुच्ची। डेढ़ साल अखन अक्टूबर मे भऽ जायत दू साल मतलब समझ सात आठ महीना छै।
ह तऽ ई आब चलै घुसकैया ने?
अरे, चलेए य दोरेया, य बाजे। सभटा बात बाज लेत ह
अच्छा
कोनो नहि, तू कहत तऽ कहतै आंटी, काकी, आजी। हँ, सभके सभ त जेकरा जे भाषाके बुझत अपन आसा कर तकन चाची
तऽ मराठियो बजैए छै?
हँ, आजी हँ। आ मराठी लोकके आजी कहत आर अपन सभके कहत लोक सभके अपन लोकके चीनहि छै, अपन लोक छै, तऽ चाची चाचा
हू
हू दादा बाबा दादी और मराठी सभके आजी बाबा से कहत
हँ
बुढ़िया सभके हँ उल सभके फेर जवान सभके काकी
माँ के माँ ठीक छथिन अहाँके?
ह माँ नहि स्वस्थ नहि छै। माँ के पथरी छै।
हू
तऽ पथरी के दर्द तऽ बुझते छै। कते होइ छै।
ह पथरी भऽ गेल छ?
हँ यूरियन के रास्ता मे छै, और यूरियन भी क्लीन नहि छै। होइ छै तते हुनका दर्द होइ छै हुनकर पेट बड़काटा के ओ मतलब अस्वस्थे रहै छथि बेसी
तऽ ओकरा हुनका होम्योपैथिक मे देखा दियौ न गैल जेतै गैल कऽ निकैल जेतै
वह तऽ कहलियै केउ देखानहाँर बुझते छीय हमर घरक स्थिति तऽ आहाँ सब गेल छी पता चैले गेल हैत
के केहन छै
छैे भाइ साहेब छैथ न
नाइ ओ अपना से मतलब छै ओ अपन किराय पर रहै छथिन हनका ककरो हँ ककरो नहि बहिन सब नहि मेय बाप